हेलो हेलो हेलो
नमस्कार
नमस्कार अहाँ की करै छी
हँ अहाँ से बात करै छियै
ओ और सब बता की हाल छै
हँ हमर हाल चाल सब नीक छै अहाँके बताउ ने अहाँके हाल चाल कैसन छी
हँ हमरो हाल चाल सब ठीक छै
ओ और बतैयौ ने अहाँके माता पिता लोक सभलोग नीक छै ने
ह हमर माता पिता सब नीक छै अहाँ अपन बताउ अहाँके माता पिता सब नीक छै
हँ हमरो माता पिता लोग नीक छै अहाँके बतै ने अहाँके खाना भऽ गेलै
न हँ आज तऽ हम खूब सबेरे खाना खाइ छी
हुँम सबेरे खाना मे अहाँके
हम तऽ खाइ छी कि आज खैले छी भात दाल तरकारी खैले छी तरकारी मे आलू परवल के तरकारी खैले छी आज हम पूरा रात सुतबे न कैले छी
ओ
आज इतना सबेर जगयो गेल छै
ओ अहाँके कलहु रात के कितना बजे सुतै छियै
अह ओकर रात के सौच कहू तऽ न सुतै छी रात के सुतबे नहि करै छै अभी तक जग छी
दिनमे सुत रहबै अहाँके
रा त बदलाै छैै छै आओर भी बदलाै छै
कोनाहु बाबा फोन करैत छथिन
छोड़ू ओकरा हम ओकरा बोले छी कि ओकरा घरे से द बिजली नहि छै तऽ कहलिय कि हमरा घरे आके पॉावर बैंक ले जाइ छै तऽका पतक
हँ हमूँ हमहुँ कहले छियै यो कहबै कि जा कऽ ओकरा घरेसँ अहाँके घरेसँ पावर बैंक ले के चार्जमे लगा लैत छी तऽ कहलैैय अच्छा ठीक बा
ओकर कोनो छिय तऽ ओ ओकरा पावर बैंक आदमी दे दैत छै
हँ तऽ ओकरो ओकरो लाइन न छै छियै तऽ उहे दिक्कत भ भए गेलै ह अहाँके बत तहि न अहाँके अहाँके खाना मे कथि कथि ख आंय खलियै य
हम तऽ अभी खाना मे जादा कुछ न खाय छी अभी तऽ खाना मे दाल भात तरकारी खैले छी अहाँ खाना खा लेे‌ले छी
हँ हमहूँ खयले छी दाल भात तरकारी हमहूँ खयले छी
अहाँ के कथी के तरकारी खैले छी
हम खैले छियै आलू परवलके सब्जी ख तरकारी खैले छियै अहाँ के कथी के अहाँ के कथी के तरकारी खैले छी छी
हमहूँ आलुए परवल ले के खैले छियै
ओ
चलू तऽ दुनू के एके सब्जी बनै छै
हूँ
अहाँके आलू परवल नीक लागै छै
हँ बड़ा नीक लागै छै
हमरो खूब नीक लागै छै खूब नीक होबो करै छै न
हँ बड़ा नीक होइ छै
आओर बताउ आज के दिन ठीक जाइ छै
हँ आज के दिन काफी नीक से जाइ छै अहाँके बताउ ने अहाँ के आज के दिन कैसन जाइ छै
ह्म अभी तक हँ हमरो ठीके जाइ छै अभी तऽ सवेरे ही नु भेल छै
हँ हँ
अब देखू न अभी रात तक कैसन जाइ छै देिन
हँ आओर बताउ अहाँके ओरीके मौसम कैसन छियै आज
हमरा तरफके मौसम आज खूब नीक छै अभी कल रात के बर्षा भेल छै तभी मौसम खूब ठीक छै
चलियौ हँ कालु रात के बारा बर्षा होइ छै शामके
हँ
ह ठीक नीके भेलै मौसम ला बड़ा गर्मी बढ़ गेल रहै
हँ
आओर बतैयौ अहाँके खानामे कथि कथि आ जाइ छै बनाबै
हमरा तऽ खायके अभी उतना नीक ढंग से नहि आबै छै बनाबै के जैसेकि हम बना लेबै छी भात बना लेबे छी तरकारी मे को सोबीनक के तरकारी बना लेबे छी सब्जी बना लेबे छी इह सब बनाबै छी
ओ अहाँके मीट मछलीमे बना लेबै छी मीट मछली
हँ हम बना लेबै छि मुर्गाके मीट हमरा ना आबै छै बनाबय क्यूकि हम हमरा उतना ओ नीक नहि लागै छै
हुँ
ह
ह कोनाहु कोनहु राम तऽ फोने पे चढ़ गेल छथिन और बतैयौ अहाँके कुछु करै छै छियै क
हँ
आ कोन रामायलन
हँ घरे हय हँ हाँ सुन लेलि
कनहु राम
ह
आओर बताइए
आओर सब
अहाँ के पढ़ाई लिखाई कैसन चलत छै
पढ़ाय लिखाय
हेलो
उचलल छै कि
हँ अभी अयलन है कोना
ह ओ तऽ खूब तेज छै गाड़ीसँ अलै छै
ना कहलु गरीब छै पैदल चलै छै कोनाागुर हमरा मारि त छोड़ दै त कनवरााम के खाली बात न कर त कनवरााम के तऽ
हुनका मौलवी साहब भेटाइ छै तऽ खूब बात करै छै
हँ मौलवी साहेब से कनाउरामे खूब बतियाइ छै
हँ हम सुनै छी छी ओदीन बोलै छै कि हमरा तनि पढ़ा लिखा के तनि बॉडी आदमी भी बना देबे छै तऽ मौलवी साहब कहै छै तू पढ़ेवाला छै तू कहबो पढ़बो करबै ऐसन ऐसन बात करै छै मौलवी साहब
मौलवी सााहब कय न कहत मौलवी साहेबके के कनाउरामे ननू करै छिय
ह उह मतलब क का भेल छै ई कनहु राम बोलै छै कि अहाँ हमरा पढ़ा लिखा के निमन आदमी बना देवे छै तऽ मौलवी साहेब कहै छै तू पढ़े वाला लैका छै तु खुब पढ़य छै सब से ज
हम हम अहाँ से बात करै छियै तऽ कनमे गुरनाथ उुरना ताकै छै
आ कनु राम के हम खूब कॉल करै छी लेकिन ओ फोने न उठाबै छै तऽ हुनका से की बात होइ छै ओ तऽ आ रोए लागै छै फोन ओेपर
काहे ल रोए लागै छै
पता नक काहे रो लागै छै अहो तऽ देखलिय कबो कबो खेलो खेल मे रो देबे छै
खेलोमे रो द छै
आ
कबो हस दै छै कबो हस दै छै कबो रो दै छै कहैन काल लै जा
आब देख कि आब तऽ ज होइ छै अबुए होइ छै छोड़ू हुनका हुनकर कामे
लेकिन कहनाउ रामके काली गजब मार मारले छी
हँ ठिकनू
सफर लास्ट मे तऽ सभटन किनए हे हे हे सात सौ कोनहु दाम रहै तू फेर रोए लागिय फेर रोए लागिय चिलाई हथिन रात आंय
आओर ठीक छै अहाँ के
ई साला चिलाइ होबे आ आओर बतैये ने अहाँके पढ़ाई लिखाई कोन